ठीक छै अहाँ बताबू अहाँ हँ ठीक छी। अहाँ केहन छियै?
ई पंखा छै उपर। पंखा देखियो त, हँ हेलो बाजू।
न की अहाँ छियै।
छत पर हम छियै गरम लगै छै। लेन कटि गेलै हन लाइट।
आदमी बड आवाज जाय छै। हेलो। लोउ। हँ बाजू ना। हेलो। हेलो। हेलो।